हेलो।
की हाल चाल छै? यौ प्रिंस बाबू।
ठीक ठाक छै अपन कहियौ?
हमरो ठीक अछि, आऔर सभ कहियो तहन एखन तऽ गावमे पानि तानि खूब होइया तखन तऽ एकदम। माहौल पूरा एकदम बढ़िया हेते ठंडा ठंडा हवा बहैत हत।
नहि, नहि पानओ होइत छै, आओर कनि मौसमो खराब छै।
हँ, से तऽ छै, जे मतलब दिनके रौदा। रोदा दिन कऽ टाइट होइ छै या फेर? हँ, आओर सभ कहियौ तहन भोजन भात भऽ गेलै?
हँ, भऽ गेलै दालि भात तरुआ। दालि भात आलू तरुआ परोठ तरुआ। आओर की कहै छै, आओर की कहै छै। ओकरा सकरौरी गुलाब जामुन रसगुल्ला एते मतलब जे भी रहै छै बहुत। खुद सँ बना खेकिये
हँ से तऽ।
नहि तऽ आओर सभ कहियौ?
अपन मिथिलामे खाइत रहैया हमरो। दिनमे नोत छलथि कथि कहै छै चूरा। आइ हमहूँ दिनमे नोते छले हमरो तऽ खेलहुँ चूड़ा दही आम य सकरौरी रसगुल्ला लालमोहन दही।
अच्छा। रातिमे की सभ छै।
रातोमे आय अछि। बढ़िया भोज होय छै, एक तऽ मूड़नके भोज छै, ते ओहिमे बुझिते छिये रंग रंगक चीज सभ रहे अपन खास कऽ अपनकेमे तऽ। अपन सभके मिथिलामे तऽ बुझिते छियै जे मतलब नहियो किछ तऽ। पच्चीस तिस वैरायटी रहतै छे, कमसँ कम तऽ सएह सभ छै, आओर ह अहाँ सभ दिस कहियौ आम ताम चलि रहल छी कि नहि।
हँ, नहि नहि एखन छै, एखन चलै छै, एखन कलकतिया चलै छै।
हँ, हमहूँसभ आइ तोड़ कऽ अनलहुँ हे लगभग पच्चीस। लगभग पैंतीस चालिस किलो कलकतिया आम। आ उएह पकतै ताहिकर बाद खायब, अपने गाछमे छलए तइरे तोड़ि लै छी। कियाकि तऽ आब तऽ बुझिते छियै पानि होइ छै। तऽ जे सभटा आम सभ खराब भेल जल जाय छै, कोनो ओमे दगी मारि देलक कोनो। टुटि-टिका कऽ खसि पड़ल।
नहि तो पढ़ाई लिखाई की सब चलै छै
पढ़ाइ लिखाइ तऽ हमर एखन चलि रहल अछि एखन ट्वेल्थ हमर भऽ गेल तऽ आब हम कॉलेजमे एडमिशन लै ले एखन मतलब हमर ओ हैत ताहिके बाद आब पढ़ाई लिखाई तऽ अखन बढ़िये चलि रहल छै और सब कहियो अहा के पढ़ाई लिखाई केहन चलि रहल अछि
हमरो ठीके ठाक चलैए हमहूँ ट्वेल्थ कम्प्लीट भऽ गेलै अब हमहुँ कॉलेज मे नाम लिखेबै अखन तक ओनाहितो नाम नहि एले या पर नाम आबि जेते तऽ नाम लिखा लेबै की सब करै छियैे हेलो एदो हेलो हेलो सुन्दरम यौ हेलो यौ हेलो हेलो